हाल चाल की हाल चाल
राधे राधे
की हाल चाल अमर तऽ बढ़िआँ एछ अहाँ अपन बताउ की सब भऽ रहल की सब भऽ रहल छै काज कऽ रहल छलौं
की स्नेह एना सुनह अहाँ कहू अहाँ कि करै छी
एखन तक किछु नहि कऽ रहल छी एखन तऽ एनाहिते बेसल छी खेनाई नहि भेला या तऽ खेनाई पिनाई नहि भेलनाते बैस कऽ एनाहिते बात करै छलँ सभ साथे
बनेल छै रोजनी भऽ आ ब्मइ खानान पर दे हमर खाना भऽ गेले खाना मे आन खाना मे भात दइन
आ तरकारी तरकारियो छल हू कथि कऽ तरकारी कहहि छलै आ
तरकारी छलेए आलू
हा अरे तहन तऽ बड नीक अछि तहन तऽ बड नीक बात तऽ अपने बनेने रहे हम कि केओ बना कऽ देने रहथि
हा
अपने बा अपने बनेने रहियै वाह अहाँ अहाँ लेकिन हमरा यूनिक हु अहाँकेँ आबैया बनब खाना
अहाँ आउ हमर हमरा तऽ हम खब अहाँकेँ बनके खाना
लेकिन कहाँ अब बनावे छी क बेर ते एल मे अहाँ इठ
एहि बार एहि बार अहाँ एब आउ एतऽ हम अहाँकेँ खाना बनाबे
अहाँ तऽ हर बेर सएह कहै छियै एहिबेर आउ एहिबेर आउ तऽ एहिबेर अहाँकेँ हम खाना बनाकऽ खुआएब लेकिन अहाँ कहाँ खुआबे छी अहाँ तऽ चायो नै बनाबे
एहि बेर एहि बेर पक्का अहाँकेँ खाना पाक ख
आ नहि खुएलियए तऽ हम कि करब अहाँ नहि नहि
एइ बेर पक्का अहाँकेँ खाना बनाके खा
देखै छियै देखैत छियै आ यौ अहाँकेँ जे गुडुआ छलथि हे दोस्त हम तऽ देखलमे जे हुनकर घरसँ आबैत छिय तहने अहाँकेँ नींन्द खुलैया परथा हँ कारी जे दै छै ते पर ओना तऽ अहाँकेँ देखै छियै सुतले रहै छियै भोर तक
भोर कऽ हम चायकेसी ठाम की नश कर
कि चाय पीबै छियै।
भोर कऽ हम चाय बिस्कित खाबी न
ओ से बात छै। आर अहाँ सभके उम्हर मौसम केने
हमरा आइथम मौसम बड नीक छै
बड़ नीक छै हे एते कि कहू बड़ी बर्खा भेल ये पानने पानि लागल भरि ठेहुन पाइन
बहु बखा बड़खा होई छै
ओतौ बर्खा होइया आ यो अहाँ तऽ एकटा अथी भेजने रहिऐ आ किछु भेजने रहियै एकटा वीडियो तीडियो किछु भेजने रहिये ताहि पर हम जे देखलहुॅं साँप निकल छले बड़का टक के साँप छले।
बामला बकमे फट सा पकड़इ छै।
बापरे तन तऽ निके स नीक स रहू नीक स रहू जंगल मे अहाँके घर अछि लेकिन
जंगल मे नय छै
तऽ कतय स साँफ आबि जाइ छै
त बत सा
बा मे
समुद्र से एबै छै बगले मे समुद्र छै
ओ तै दुआरे ओ त
चट बे छै
नै ओते सऽ आईब जैहा नय ओ कनी नीकसँ देख कऽ चलब ओना तऽ अहाँके अईखोे नय काज करति रहैया आँखि तऽ अहाँके कमजोर अछि लेकिन की करबै ओनाहिते कऽ कऽ नीकसँ चलब नय तऽ सांफे ताफे पर लाद नय दऽ देबै
आओर सोनू मोनू केना छै
कथी
सोनू मोनू केना छै
एह एकदम मस्त अछि आहाँ अपन बताउ ने अहाँके चुन्नू मुन्नू केहन अछि ठीक अछि न
हमो खेनाय नय बढ़िआ अछि
अहाँके कनिआ केहन छथि नीक छथि एं यौ अहाँके कनिआ
इसकुल जैबे लगलै
हँ जइया जइया इस्कुल जइया बड पढ़ैया बड पढ़ैया हमरा तऽ लागैया कोन बड़का अथी बनत सरकारी दफ्तर मे काज करत लागैया बड़का ऑफिसर अथीमे बनतै ने पढ़ै छियै तऽ किए नय बनतै जे बच्चा पढ़तै ओ तऽ बनबे करतै तना आँं यौ तऽ अहाँके कनिआँ के बारे मे सुनलूहे कि बड्ड बदमाश अछि
न कर बड बधु म छै सही छै
ई बात तो एं यौ तऽ किया अहाँ अहूँ तऽ तेहने बदमाश छियै तऽ अहाँ के गप ने कियो कहै छै जे
हम बर नीक छी हमर कनिया बर
अहाँ के बारे मे तऽ अहुं के बारे मे वर्ड सुनल मे वर्ड बदमाश छीयै लेकिन कनियो के बात सेह आ नय गलत कतऽ सुनलियै अहाँ दुनू गोटा जे छियै दुनू एते बदमाश केना निकलि गेलियै किओ तऽ एक आदमी सज्जन रहतियै न दुनू
आहसे कम बदमास छी हम दुनू आहा से कम बदमास हम दूनू हमर सो तब बेसी बादमश छी आहा
नय अहाँ कतेक झूठ बाजै छीयै एना बात कहति अहाँके मुँह नइ दुखाइया देखौ ने ई बात अहाँ गलत कहै छियै हमर सनक आदमी ए दुनिया मे छै की कहू अगल बला बगल वला सभ सएह कहै छथिन ओ
सभ सह कहै छै कि अहाँ बड बदमाशी सभ सह कहै पूरा गाम गाम कऽ लोकोग कहै छै कि अहाँ हमर
हा ने ओ ते अहाँ के बारे मे कहे छथि जे पूरा गाम के लोक हमरा कहे छथि ई जे छथि एक नम्बर के भितुरिया बदमाश छथिन कंजूस्ते नहिते आई यो अहाँकेँ दूओ रुपैआ नहि खर्च कयल जाइया मोहो नहि लागे या बच्चा सभके बच्चा सभ कहैत रहिये माम अहाँकेँ बहिन बच्चा सभ
हर बार हर बार करै छै कि अहाँ या बादमश छै
नहि नहि अहाँ हम किया बितरिया बदमाश रहब बितरिया बदमाश तऽ अहाँ छी अहाँकेँ तऽ कंजुश कैया कहै छले कि अहाँकेँ बहिन के बच्चा सभ जे ई हमर मामा दूओ रुपैआ ने खर्चा करे छै दो रुपआ के अहाँ किनी होई एतबोनी होइए सर कनि दू रुपैआ के दऽ देबै चॉकलेट आ बिस्किट आ य आइ कइल बच्चा सभ
से नहि दई छै
आरे कहाँ देलियै अहाँ पाँचो सो ब देल ने होइया पाँच सए रुपआ के चॉकलेट दै छै तीनटा बच्चा मे अहाँ एनाहित दऽ खा जेबै ओकरा लोक कहे छै चॉकलेट देनाइ
हम हर भाय हर भाय पाँच सए रुपए कऽ चौक दऽ छी
बड बड अथी करैत रहे छै मामा मामा करैत रहे छै लेकिन अहाँकेँ मोह माया नहि अछि लेकिन हा बड कंजूस छीिय अहु लेकिन अहके
मानै छै। औ अहाँ सभ बेसी मानै छियै बच्चा सभ हमरा अहाँ सभ बेसी मसे छी
मानै या लेकिन अहाँ के एहन भऽ गेलियै अहाँ किया ओकरा सभके किछु दै छियै कते बच्चा सभ मामा ई दे मामा देर अहाँकेँ करथि ने से तब देखब देखे लेने रहे नहि गाम गेल रह हमस तऽ अहाँकेँ देखलहु एको रुपैआ तऽ निकाल नहि गेला बजे छियै जे हम दऽ दे छियै
ठीक आ पुछि त
पुछलियै यौ पुछल। गाम के लोकसभ पुछल यए कि कहू अहाँकेँ घर कऽ लोकसभ सेहो कहै छथि अहाँकेँ बहिनो सभ सभ कहै छथि जे बड कंजूस छै लेकिन की कहू सभ सुनि सुन कऽ हम लेकिन अहाँकेँ देखल मे सच मे अहाँ जे अहाँकेँ कनियो तन बर्ड सभ कहैया अहूँ तेहने निकल गेलिये अहा के कनो तेहने नै कर गेल से किया एको गोटा तऽ कमसँ कम नीक रहतियै
आ बढ़ नहि सी
आइ यौ कम से कम बच्चा के नीक बनबे कनि मनुख बनबियौ ओकरा कनि हमरा सभ पर कनि खर्चा कर नहि तऽ अही सनकऽ निकलि जेते तब भऽ गेले
अमर बच्चे सभके खर्चा करते यहार आ करू बच्चा पै्च
आ। बच्चा हम हमरा पाइयो रहते ने पूर भऽ गेल रहे अहाँकेँ सभ आब ब
अहाँ सभके पास बड़ पाइ छै आ जान छी खासा पाइ सँ पाय छै हम जी छी
उठ के गप नहि दियो अहूँ अहाँकेँ खाली इहे अहाँकेँ दूर रूप रपैया हमर देखाई दऽ गपे दै छियै अहूँ लेकिन कम गप्प नहि दै छियै अहूँ
काम हम देखने छियै अहाँकेँ पास बढ़ पाइ छै
अहाँ कि देखबै यौ अहाँ खाली फे कहू हमरा दू रुपैआ नहि अछि अहाँ कहै छियै बड़ पाइ छै अहाँ लग अहाँकेँ पप्पा लग से सुनैत छियै जे बड्ड पैसा छै दुनू गोटा लग लेकिन न बेटा तऽ पप्पा तऽ तैयो ठीक नीक छथि लेकिन अहाँ जे अछि बहुत कमजोर
दऽ फाइंग छै
बहुत पैसा अछि यौ नहि नहि बहुत पाइ अछि बहुत पाइ तऽ से झूठ बात नहि बाजा करू
हमझूर बात बिल्कूल नहि बायषी हम हइ फइ सच्चा बार प दै छी
नहि नहि से सभ गप नहि बजियौ या कनआ के लऽ कऽ कहिया आबै छियै गाम पर
कनियाँ कऽ हम
कहिआ अयबै
कऽ दिसम्बरमे एहिमे हम कन आँके दऽ दिसम्बरमे एहि कन कहलक
कोजकरा भऽ गेल भऽ गेल मखनो नहि बटबोने केलियए हमरा सभ दिस अहाँ तऽ पाइयोसँ कंजूस हमरा भेल एबे केना एबे केना केना नहि सोच सुनल जे दू साल नहि भेल छलक ओ जकरा एहि बेर होयत हम सोचलँ दू सालमे दूटा बच्चा भऽ गेल ओहि के बाद हम सोचलब एहि बेर हाथ देबै कोजगरा पहिलुका साल मे नहि भेल रहे न
तऽ अहाँ किया एलियै
आरे बजेबै तहन ने बजबै नहि, तऽ अहाँ एकटा कपड़ा खरीद देब अहाँ कपड़ा तपड़ा खरीदे कऽ कनि होई छै लोकके जे कपड़ो तपड़ा दै छै हा
के टाइम तऽ बजेने केने छलियै
कहिआ देखियै कहिया अहाँ अपन कपड़ा देलियै हम तऽ आइ तक अहाँकेँ कपड़ा नहि, देखल मे कोनो देत अहाँ तऽ उल्टा हमरा सम्झिये लै छी।
नहि हम कऽ बार आय आ के चकस नहि छै।
हू सरम नहि होइ आ एक री बाजे दू रुपैआ जे आ मामा मामा कहि के बच्चा भऽ थाकि जाइ छै, तकरा पर खर्चा कए ले छै, तऽ अहाँ हमरा पर करै छीय किछो नहि बाजि दियौ।
अहाँ हमरा कहियो नहि कुछ देलिय।
तऽ एहि बेर कि खुएब, एहि बेर एहि बेर अहाँ ओठमा तऽ कि खुएब,
आउ हम अहाँकेँ माछ भात खुएबे।
माछ तऽ हम नहि खाई छी। छोड़ि देलहुँ पहिले खाइत छल, आब नहि खाइ छी माछ ताछ नहि खाइत छी। आर इम्हरका किछो खुआ बा तऽ एबो करब एहन बात
आउ हम अहाँके हम अहाँके समोसा खुएबै।
औ समोसा खाय ल मे एते दूर से आयब की बात करै छी अहूँ लेकिन। अहाँ तऽ एकदम हमरा।
अहाँके अहाँके की खायके छै। से कहू बकि कह छी अहा के
कनि बाहरे लऽ के एहिबर न आयब तऽ हमरा कनि मिथिला हाट घुमा देब तऽ।
तऽ ठीक आबू आब अके हार घुमा देगो।
जे घुमर होत ने।
अच्छा आबू ने आख मिथिलाके घुमा देबै।
ठीक छै ठीक छै आयब तहन एहि बेर कमसँ कम पाइ ताइ कनि लऽ कऽ आयब अहाँ एना जे माँगऽ लागै छिय। हमरा नीक नहि लागैत रहैया बट कंजूर।
लेके आय पाइ।
सभके गप के बारे मे सुनै छियै तऽ कि कहू ओ मिथिला हाटमे गेलहुँ हँ आ जात बुझै छियै ने।